लाले लाले अरहुल के मा राधे राधे खूब नीके रहु कहलौं जे ई गीत अहाँके आबैया लाले लाले अरहुल के माला बनेलों गर्दन लगा लिअ माॅं
नहि हमरा तऽ ओतेक नहि आबैया अहाँके आबैया
चन्द्रमनि झा लिखने छथिन ई गीत
अच्छा कहिया ई अहाँ के आबैया ई गीत? आबैया तऽ कनि गाबि कऽ सुनाउ, गाबि कऽ सुनाउ।
अहाँके नीक लागत हम गायब तऽ
एक बेर सुनी कनी देखू केहन केहन गला
माला बनेलौ गरदनि लगा लिअ माँ हे माँ माॅं कोरा उठा लिअ माँ धियापुता छोट छिन आहाँ अहाॅं महामाया करबै आहाँ नई त करतैके दाया
ऐसे ओइ के हमरो गीत आबैया एहन नहि अइछ हमरो गीत नहि आबैया
ज्ञान बिना माटिक मुरुत छै ई काया हमरा जगा दिय माँ हे माँ कोरा आओर सब कहियौ पूजा एला विकास भाइजी विकाश भाइजी एला अभिषेेक एला अभिषेेक
हँ हँ अभिषेेको एलाइथ हे घुइर कऽ घूरे लै
उज्जर वला माइट लेबही। माँ से माँगि ले न, माँ से जाके, मिठ्ठी लेती मि ठी लेती उज्जर वला, मे माइट।
माइट लेतैथ, ओ अंगना स उठा कऽ दऽ दियौ माइट।
एअ यै पूजा।
हँ।
अभिषेक के कखैन एला अभिषेक?
अखने एलैथ है, अभिषेक आइ गेबे नहि केलैथ है, ओ अपन कहल खिन जे मतलब, हुनकर छनि जे मत मतलब उ हुनका उम्हर पता छै जे, ओ गेलथ है, लेकिन ओ गेलथ हे नइ। ओ पूरा दिन घर मे आराम से, सुतल कऽ बितलखिन है।
इम्हर -उम्हर कत तो देखा देने हेथिन, जे हम एहिठाम जाके जे छै हिनका भेंट कऽ के हम काज कऽ लेलहुँ हेँ से वला काज, ओ तऽ होइते छै।
इस कपिल त घूमऽ वाला के जे रहे छै काज, अहां के ओय में इ सब चीज बड नीकऽ
बड बड़ सुन्दर! ई सब चीज तऽ छैहे। जे ओहिमे अहाॅं अपन कतहु इम्हरो आमहर घरो आस- पास मे कतहु कोनो
का हँ, हुनका भेट गेलनि, घर से नीचा उतर खिन, कि हुनका घऽरे में। बगले मे एकटा केओ भेट गेलखिन, एकटा औरत छलखिन हें, ओ हुनका कहलखिन जे एहेन-एहेन बात छै, बच्चा सबके अथि खु दवाइ खुआबै छथिन। पोलियो के, तऽ हुनका कहलखिन जे, एना-एना बात छै। हुनका हहुनका हुनका कहलखिन जे अहाँके अगर कहियो काज हेते एना वाला, हिनकरक अथि बनि गेल छैन। अ हिनकर नामसँ दऽ देलखिन हे हिनका
अच्छा कार्ड कार्ड सेहो बनि गेल छनि हिनका नाम से, ओह
तऽ ई अपन गेलखिन कहलखिन हुनका जे जे अहाँक के अगर एहन केओ मिलत तऽ, ओ कहलखिन जे एना छै तऽ हमरा किछु अथिओ चाही। पैसा -कौड़ी तहने ने, कमीशन तऽ पैसे तऽ अपन बात केलखिन, अपन। हुॅं अपन मंगनी मे तऽ क्यों केओक काज नहि कऽ दय छै, तऽ ओ कहलखिन, तऽ कहलखिन दऽस अहाँ पप्पा अखन नहि ऐलथ हें, पप्पा नहि ऐलथ है, पप्पाक आइ बनल अछि, भिंडी आ आलू के सब्जी सैरसों दऽ कऽ आर रोटी बनलए। तकरेस तरकारी बनल ऐ तरकारी। अच्छा! अच्छा! छा की आहाॅं सबके, आहाॅं सबके ओतऽ की बनऐ?
तऽ वन्दना हमरा कहलथि जे यौ जाकऽ पनीर आनि दियौ।
बड्ड नीक, आइ तऽ अहाँ सब पनीर खेबै।
शिमला मिर्च दऽ के, आ अहाँके जे छै से पनीर बनि रहल छै। जे हम पुछलियै जे ई कथी ओ चिल्ली पनीर बना रहल छै।
से बना रहल छथि, वाँ हुनका आबै छनि बनवल?
करबियै ई कतहुसँ उचित नहि अछि, हाॅं हुनका बड सुन्दर आबै छनि बड्ड नीक बनबैत छथि।
हमरा किया नहि खुआबै छथिन। बड सुनै छियनि हुनका बड चीज हमरा तऽ कहियो नहि खुएलैथ। आ हम जे जाइ छीयन। गै ए कऽ कहियो नहि खुऐलैथ हें। हम एते दिन एते बेर
आब ने एहि बेर अहाँ जे आयब
एल मैं लेकिन नहि खुऐलक
से तऽ अहूँ कए बेर ऐलहुँ हेँ अहाँ एहिठमा हमरा बहुत चीज आहॅं नहि खुएलहुं हें मछली हे हे हे सबटा कहिके खाली रहै छी है ऐह।
आर दू दिन हँ दू दिन अहाॅं जेना एबै आ कहबै की आइ एल में आर माछक झोर अहाँ खाय छियै मिथिलाके अथी तऽ की करू तऽ अहाँ तब फेर माछक्को झोर खेबै, फेर अहाँ कहै छियै हमर हमर पेट भरि गेला तऽ आब हम ई नहि खायब तऽ ओ नहि खायब अहाँके तऽ हम कहैत रहै छी।
छै से दोसर चीज उचित नहि ने छै।
तऽ अहाँ दू दिन लए एबै दुनू दिना आहाॅं माछे खेबै तऽ फेर केना तऽ अहाँ कनि हमरा ओठाॅं रऽहै लऽ अहाँ रऽहै लऽ ऐयबै तहन नां। हम तऽ आहाँ एहिठमा जाइ छी तऽ दस दिन पन्द्रह दिन बीस
दस दिन हमसभ नौकरीयाहा आदमी छियै ने दस दिन केना रहब। अभिय जे चारि दिन रहै छी।
हँ एक दिन मे की हेते तऽ एक दिन मे तऽ अहाँ के बढ़। एक दिन में आब कते सुंन्दर अहाँ के कचरी छानि कऽ। खुएने रहउ हम से बिसरि गेलियै ओहि दिन जे खुएने रह।
कचरी तऽ हम खाइत। खइते रहै छी अहाँ हाथक इम्हर आम्हर।
की खायकते इम्हर आमहर वाला व्यंजन अहाँके कते चीज। हौल मे अच्छा ठीक छै एक बेर एहिबर आब आयब अहाँ। तऽ एहिबेर हम नीक निकुत अहाँके बढ़िआँ बढ़िआं आ एहिबेर अहाँ माछ कनि कम खायब।
छी एखन तहिना नीक निकुत खुआब। हँ बुझि गेलियै हम हमर उम्मीद अछि।
जरूर खुआब उम्मीद एकदम रखने रहू उम्मीद पर तऽ दुनिया कायम छै। तऽ अहाँ की कहबै हँ जरूर-जरूर एहिबेर अहाँ आयब आ।
ऐबेर अछि हमरा।
निराश नहि करबै ऐबेर। बेर अहाँ के जे भेजल अथि ऐह वएह देख देख क हम।
हँ हँ ठीक ठीक वएह ओहि मे सँ रेसिपी दू तीन टा नीक।
जे अहाँ कहबै अहाँके जे मर्जी अहीं ताकि कऽ हमरा बतायब। अही ताकि कऽ बतायब उएह चीज हम अहाँके खुआएब ओहिमे कोनो दिक्कत। दिक्कत नहि छै कोनो परेशानी नहि छै हम देखे छी हम देखे छी अहां के ई सब नीक लागे। रहैया हमरा देख कऽ। हम बना देब ओहि लए कोनो दिक्कत नहि छै ओहि ल अहाँ जे कहबै से बना देब। खायब आराम से ओहि लए अहाँ निश्चिन्त रहू।
हूँ सर्दी भऽ जायत मिट्ठी अहाँ एतेक पानि अथी करब। उपयोग मिट्ठी जे छै से। कारी कारी अथीसँ कलरसँ रंगसँ।
रंगिया स कहियौ कनि कम खेलय लए। ने बड बड रंगियास से खेले छथि आब पहिने से कहियो कनि कम। खेले ले बारिश तारिश के मौसम।
से बात छै बड बड सर्दी होयके बड। सम्भावना छै आ से ई सब बुझै नहि छथिन हँ।
नहि बुझै छथिन त बुझबियौ हुनका माताँ। हुनका माता क्ष्री से इएह अथथि छथिन हुनका माता क्ष्री के। कनि सिखबियो कनि हुनकर माता क्ष्री के किया ने अथी रहे छनि प।
हुनकर माताश्रीके आइ कनि लेकिन मोन दब छनि बुझलियै। बेचारी त अरे दूटा बेटी छनि। आब दुनू बेटी इसकूल जाय छैन। बुझिगेलियै छए बजे उठय पड़ैत छनि।
हँ से।
ओ सब बारह बजेत बजेत इ। इसकुल से आबै छथिन दुनू बहिन ओतय से अयला बाद अहाँके। दुनू बहिनके अलग अलग ट्यूशन छनि। आ ट्यूशन जे छनि हूँ तऽ दुनू के अलग अलग। ट्यूशन छनि तऽ अहाँ के लगभग ल। दु तीन बाज जाइ छनि हूँ हूँ आ हमरा से दुनू बहिन। पढ़ितो नहि छथि एक पैसा हमरा नहि गुदानै छथि ओ दुनू।
से तऽ गुदानऽ पड़तै दियौ कनि कऽ सिखबियौ ईसभ नहि सिखथिन। तऽ केना हेतैन तहने ने। हुनका तऽ एकटा के तऽ सुने छियनि बड़की जे छथिन तऽ हुनका तऽ खायए में चारि घंटा लागे छै।
बड समय लगबै छथिन नहि पुछू।
ब कहलखिन हमरा ने नानी हमरा ई सिखलथि तऽ हम कहलियै नानी। सिखेलथि ई एहि बेेर आउ अहाँ खेनाइ नहि सिखेलक केओ। खेनाइयो एहि बेेर सीख लेब बढ़िआँसँ तऽ कहैत छथिन। खेनाइए ने। एहिबेर एहिबेर हुनका कहबनि कनि सिखाबै लए समय दऽ क। कनखेनाइए के सिखेनाइ ओ सिख जेथिन।
असल मे हुनका खेनाइए खुएनाइ खेनाइ सखेनाइ छै। ताकि ओ जे छै से खाइये मे बड जे छै से समय लग। अधिकांश हुनकर समय जे छै से खाइएमे द। आ एहि एहि चक्कर मे जे छै। हेलो। हेलो। तऽ ताहि लऽ कऽ जे छै अहाँके। से हिनकर समय ओहिमे बीत जाइत छनि हेलो।